हेलो नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ हमहुँ ठीक छी आज एकटा विषय पर चर्चा करय चाहैत छी
की विषयपर
कहली हम सोचैत छलहु जे पहिल बेर रेलगाड़ी मे लम्बा यात्रा करबाक अनुभव हमरा लेल बहुत रोचक यादगार आ सीख सँ भरल रहल
बिलकुल सही कहलियए रेल यात्रा केवल एक स्थान से दोसर स्थान पहुँचनाइ नहि बल्कि रास्तक अनुभव नव लोक सभ से भेट ओ बहुत रास यादगार क्षण सङ्ग जुड़ल होइत अछि
हँ जखन हम पहिल बेर रेलवे स्टेशन पहुँचलहुँ तखन चारूक लोकसभक भीड़ प्लेटफॉर्म पर ठार रेलगाड़ी आ उदेशानक आवाज सुनि के मनमे अलग प्रकारक उत्साह जागि गेल
सच कहू तो पहिल रेल यात्रा मे हर चीज नव नव लगैत अछि टिकटसोलैकत सीट खोजबाक प्रक्रिया धरि सबटा अनुभव यादगार बनि जाइत अछि
बिलकुल हम समय सँ पहिने स्टेशन पहुँचि गेल छलहुँ जाहिसँ आरामसँ अपन प्लेटफॉर्म आ डिब्बा खोजी सकलहु
ई बहुत नीक आदत अछि यात्रामे समयक पालन करनाय सबसँ महत्वपूर्ण बात मानल जाय
बिलकुल जखन रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफार्म छोड़लक तखन खिड़कीसँ बाहर देखैत हमरा बहुत खुशी भेल शहरक भीड़ धीरे धीरे दूर होमेय लागल आ हरिहर खेत नदी आ गामक दृश्य देखै देबै लागल
सही कह ली जी रेल यात्रामे प्राकृतिक दृश्य देखबाक अपन अलग आनन्द होइत अछि रास्ताक प्रत्येक दिस मन के पसन्न कर छी
हँ हमर सामने बैसल एकटा परिवार बहुत अपनापन सँ बातचीत करैत छलै धीरे धीरे हुनकासभ सँ हमर परिचय सेहो भए गेल
हँ ई रेल यात्राक सभसँ सुन्दर पक्ष अछि अलग अलग स्थानक लोक सबसँ भेट होइत अछि ओ कतेको बेर नीक मित्रता सेहो भहि जाइत अछि
हँ हुनका सब अपन शहर संस्कृति आ खान पानक बारेमे बहुत रोचक जानकारी देली जाहिसँ हमरा नव नव बात सीखबाक अवसर भेटल
सच कहू तऽ यात्रा मनुष्यक ज्ञान बढ़बैत अछि कियाकि किताबसँ बाहिरत दुनिआँ सेहो बहुत किछु सिखबैत अछि
बिलकुल यात्राक बीच बीचमे विभिन्न स्टेशन आबैत रहल प्रत्येक स्टेशनक अपन अलग वातावरण अलग भाषा आ अलग पहचान देखि के बहुत नीक लागल
ई भारतक सबसे पेघ विशेषता छी प्रत्येक क्षेत्रक अपन संस्कृति आर परम्परा अछि मुदा सभ एक एक दोसर से जुड़ल छथि
हँ रास्ता मे चाय नास्ता आ स्थानी भोजन बेचनिहार लोकसबक सेहो आबै छला किछु स्थानीय स्वाद चखबाक अवसर सेहो भेटल
स्थानीय भोजनक स्वाद यात्रा के आओर यादगार बना दैत अछि एहि से ओहि क्षेत्रक संस्कृति के सेहो बुझबा मे सहायतक भेटल रह अछि
बिलकुल राति मे रेलगाड़ी अपन गति सँ चलैत रहल आ खिड़की सँ बाहर दूर दूर धरि चमकते रौशनी देखिके बहुत सुन्दर अनुभव भेल
बिलकुल रेल यात्रा मे दिन आऔर राति दुनू अपन अलग अलग शून्य सुंदरता होइत अछि ओ दुनू क्षण बहुत यादगार बनि जाइत अछि
हँ एहि यात्रासँ हमरा इहो सीख भेटल जे सार्वजनिक स्थान पर सबक सुविधा आ नियमक सामना करना बहुत आवश्यक अछि
जी बिलकुल जो प्रत्येक यात्री अनुशासनकक पालन करे त यात्रा सब लेल अ सुखद बनी सकेत अछि
हँ जखन हम अपन गन्तव्य स्थान पर पहुँचलहुँ तखन मनमे खुशी सेहो छल आ ई सन्तोष सेहो जे पहिल लम्बा यात्रा बिना कोनो कठिनाइ सफलतापूर्वक पूरा भेल
पहिल सफल यात्रा सदिखन आत्मविश्वास बढ़बैत अछि ओ भविष्यमे आओर यात्रा करबाक उत्साह सेहो दैत अछि
बिलकुल घर घुरलाक के बाद हम परिवार आ मित्र सबके पूरा या यात्रा विस्तार सँ सुुनालु सभ बहुत रुचिपूर्वक हमर अनुभव सुनैत छलला
निश्चित रूपसँ हुनका लेकनके सेहो खुशी भेल क्यकि वास्तविक अनुभव सुन नहि हमेशा रोच चक होइत अछी
सही कयल पहिल बेर रेलगाड़ीसँ लम्बा यात्रा करबाक अनुभव हमरा सिखेलक जे यात्रा केवल दूरी तय करबाक माध्यम नहि बल्कि धैर्य अनुशासन सम्मान महत्व विभिन्न संस् संस्कृति सँ परिचय नव लोकसभकसँ भेट प्रति प्राकृतिक सुन्दरता देखबाक अवसर आ जीवनक अनुभव बढ़ेबाक एक अमूल्य साधन अछि
जखन अहाँ अपन गन्तव्य स्थानपर सुरक्षित पहुँचेलहुँ तखन निश्चित रूपसँ मनमे सन्तोषक सङ्ग सङ्ग ई विश्वास सेहो बढ़ल होयत जे अब अहाँ अकेले लम्बा यात्रा करबामे सक्षम छी
बिलकुल पहिल बेर लम्बा रेेल यात्रा पूरा कलाक बाद हमरा एहसास भेल जे ज त्यारी सही हो समयक ध्यान राखल जाइ आ धैर्य बनेल रह तो यात्रा बहुत सहज आ आनन्ददायक बनि जाइत अछि
सच कहू तो पहिल अनुभव हमेशा बहुत किछु सिखबैत अछि अगिला यात्रामे मे व्यक्तित्व पहिनेसँ बेसी आत्मविश्वास सङ् योजना बनबैत अछि
हँ एहि यात्राके दौरान हमरा इहो बुझबा मे आयल जे समयपर टिकट आरक्षण जरूरी सामानक सूची आ याात्रा समबन्धी जानकारी पहिल त्यार रखनेइ बहुत उपयोगी होइ अछि
बिलकुल यात्रा शुरू होइसँ पहिने जतेक नीक तैयारी रहैत अछि रास्ता ओतेक आरामदायक बनेैत छी ओ अनावश्यक परेशानी सेहो नहि होइत अछि
हमरे डिब्बामे किछु विद्यार्थी सेहो छलह जे अपन पढ़ाइ का प्रतियोगी परीक्षा तैयारीक लेल दोसर शहर जा रहल छले हुनकास सभ मेहनत देखिक के हमरा सेहो बहुत प्रेरणा भेटल
ई तऽ बहुत नीक अनुभव रहल यात्रा मे एहन लोक सब से भेट होइत छी जे अपन जीवनक संघर्ष और लक्ष्य बारे में बहुत प्रेरणादायक बात साझा करे त अछि
हँ हुनकास सब बातचीत करैत हमरा बुझबामे मे आयल जे सफलता प्राप्त करबाक लेल केवल प्रतिभा नहि बल्कि नियमित मेहनत अनुशासन आ धर्य सेहो आवश्यक अछि छै
सही कहलिए कतेको बेर छोट छोट बातचीत से हो जीवन मे पेक प्रेरणा दइ जाइत अछि
बिलकुल रास्तामे जखन रेलगाड़ी प नदी सुन सुन्दर आ पूल पार करैत छलए तखन खिड़कीसँ बाहरक दृश्य देखी के मन बहुत प्रसन्न भए जाइत छल
प्राकृतिक एहन दिशसँ यात्राके आओर योगदान बना दैत छल फोटोसँ बेसी सुन्दर दृश्य स्वयं आँखि देखबाक आनन्द होइत अछि
बिलकुल हमरा इहो नीक लागल जे अधिकांश यात्री एक दोसरक सुविधा ध्यानमे राखि के यात्रा करैत छलै केओ बुजुर्ग लोकक सहायता करैत छल तऽ केओ बच्चा सभकेओ सीट देल रहल छल
ई मानवता और सहयोग भावना समाजक सबस सुन्दर पक्ष छी सार्वजनिक यात्रामे एहन व्यवहार सभक मन जीतैत अछि
बिलकुल रात्रिक समय जहन अधिकांश लोक विश्राम करय लागल तहन डिब्बामे बहुत शान्त वातावरण भए गय रेलगाड़ी के नियमित आवाज सुनेैत सुनैत यात्रा करबाक अपन अलग आनन्द छल
सच कहू तऽ रेलगाड़ी लयबद्ध आवाज बहुत लोकोग के शान्ति ओ सुकनक अनुभव करबैत अछि
हँ एहि यात्राके दौरान हमरा ई सीख से भेटल जे अपन सामान क सुरक्षा स्वयं करनाइ आ सतर्क रहने प्रत्येक यात्रिक जिम्मेदार अछि
बिलकुल
यात्रामे आनन्द लेबाक सङ्ग सङ्ग सावधानी रखनाइ सेहो उतने महत्वपूर्ण अछि अछि
हँ जखन अन्त विशेषण आबय लागल तखन मनमे खुशी आ हल्का भावुकता दुनू छल कियाकि ई यात्रा बहुत सुन्दर अनुभव छोड़ि रहल छल
पहिल सफल यात्रा सदिखन जीवनभर याद रहैत अछि बादमे जखन व्यक्ति फेर यात्रा करैत अछि तो पहिल यात्रा समृद्धि सर मनमे आबि जाइत अछि
बिलकुल घर पहुँचलाक बाद हम अपन टिकट किछु फोटो त छोट छट छोट यादगार चीज सब सुरक्षित राखि लेलु ताकि भविष्यमे यदी यात्रा के याद ताजा रहै
बिलकुल ई बहुत नीक आदत अछि जीवनक सुन्दर अनुभव से जुड़ल स्मृतिसभ मनुष्य के बहुत दिन धरि खुशी दैत रहैत अछि
हँ एहिह यात्राके बाद हमरा लगे लागल जे समय समय पर नव स्थानक यात्रा अवश्य करबाक चाही कियाकि प्रत्येक यात्रा मनुष्य के नव अनु नव अनुभव नव मित्र नव सोच आ नव आत्मविश्वास प्रदान करैत अछि
सही बात यात्रा केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि व्यक्तित्व विषय विकास व्यवहारिक ज्ञान ओ समाज के नजदीक से बुझबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम सेहो अछि
बिलकुल हमरा इहो बुझबामे आयल जे भारतक विविधता ता के सही अर्थ मे बुझबाक लेल अलग अलग राज्य भाषा संस्कृति हँ जीवनशैली के स्वयं देखने बहुत आवश्यक अछी
सही कहलियए जी पहली बेर रेलगाड़ी से लम्बा यात्रा करबाक अनुभव केवल एक स्थान से दोसर स्थान पहुँचने
नहि बलिकी समयक महत्व धैर्य अनुशासन सहयोग जिममेदारी विविध संस्कृति से परिचय प्राकृतिक सुन्दरता नव लोक लोक सभ से संवाद ओ जीवनक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करबाक एहन अमूल्य अवसर सर अछि जे व्यक्तित्व व सोच के व्यापक बनबैत अछि आत्मविश्वास बढ़बैत अछि और भविष्य्यक प्रत्येक यात्रा लेल उत्साह ओ प्रेरणा प्रदान करैत अछि अछि
बिलकुल बिलकुल यही यात्राके बाद हमरा इहो बुझबामे आयल जे रेल रेलगाड़ी केवल परिवहनक साधन नहि बल्कि देशक अलग अलग भागके एक सूत्रमे जोड़बाक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम अछि
जी बिलकुल प्रतिदिन लाखो लोक शिक्षा नौकरी